हेलो
हलो की हालचाल छै बहीन अहूँके अहाँ तऽ हमरा भुलिए गेलियै हऽ न
हँ सखी खूब बढ़िआँ छी अहाँ बताबू अहाँके की हाल ये
हमे ठीक छियै अहाँके बुची आर केहन छै अहाँके नुनू आर
ठीक यऽ अहाँ अपन बताबू मालिक सब ठीक छथिन
सब ठीक छथिन मालिक कनिटा बाहर गेले छथिन आ की कहै छै आ बच्चासभ सुतै छथिन आर अहाँ बताबू कीसभ करलियै अहाँ खाइन पीन भए गेलै अहाँके
हँ खाना पीना भए गेल य की बताबू गर्मी जते मे छै ने कोनो कामे ने पार लागै छै चावल दाल बनेलहुं हें चावल दाल आलू के चोखा
ओ सही कहलु हमहुं बहिन आज ई बनेलियए हना खिचड़ी चोखा बनेलियै
के मन करैया नहि कुछो बनबै के मन करैया
हमरा तऽ खाली पानिए पियैके मन करै छथिन
आ ताहि पर से घरमे एगो शादी बगलमे छै ओकर अलग टेंशन छै गर्मीमे की केना हेते से
सभ ठीक हो जतै की करब शादी बियाह छै तऽ करै लए पड़तै अहाँके हं आओर सबमे गर्मी छु ट्टिमे केना केना जा कुछो घुम फिर ल जाइ छियै
हँ देखियौ ने अभी तऽ आयल छी हम ससुराल अपन आब एतऽसँ देखियौ बच्चा सबके एकदम पूरा हल्ला छै नानी गाम जेबै नानी गों जेबे आ दादी के मोने नहि छै कि बच्चा सब नानी गाँव जाय बच्चा सब एकदम हल्ला कए रहल छै बात ई छै ने कि एतऽ दादी गाँंम एलै अभी आधा फरमाइश पूरा भेल छै आब नानी गाँव जेतै ओते तऽ केओ बाजे डाटे वाला छै ने नानी गाममे तऽ केओ डैट नहि सकै छै जे अपन मर्जी पूरा मन मर्जी चलै छै
ओहि होइ छै
हां एक साल के मेहनत जे छै ने इ एक महिना के गर्मी के छुट्टी बर्बाद
बर्बाद कर दै छै सही बात छै मनो बढ़ जाइ छै
मन बढ़ै छै एहन तेहन मोन तेहन बढ़ै छै कि पुछियो नै दिन भरि दादा दादी के पीछा एकदम दुनूटा पागल रहै छै की बताबी अब
ओ ई बात छै आओर की कहब अहां हँ सोचलू न थोड़ा टा मन्दिर चलब मन्दिर आर घुम घुमबै चलू ने सिंहेश्व र मंदिर आओर घूमु बड़ सुदर सुने छियै बड़ सुंदर मंदिर छलै आ रवि भैया को चलू हुं तऽ चलबै क्यूंकि सोमवारी टाइममे तऽ भीड़ रहतै ने बहुत
वनमे ते नहि जाय वाला रहैया बहिन एक बेर गेलौं रहै हाल खराब भय गेल सावनमे नै एल सिंघेश्वर जाइ बला
बड भीड़ रहै छथिन आ नहि तऽ अहाँ देखू चलू न कोनो मंदिर चलब बढ़िआं एगो ए ने नेपाल मे सकरा मंदिर छलै बड सुन्दर मंदिर छलै ओ ओ मन्दिर जे छलै ने तऽ ओ मन्दिर मे वहाँ जे छै ने वहाँ छै वहाँ नहायब नहायब के भी पूजा कर सकैत छथिन आ उसके बाद जे छै आ की कहे जो मांगे छै ने ओ पूरा भए जाय छै हमहुं ते एकबार गैलियै रहै एह भार सोचै छियै
चलू न देखियौ तऽ बनाबू प्रोग्राम तऽ बतायब हमरो फोन
चलब न चलब तऽ हम बतबैब बतायब हम मालिक से पूछै छथि ओहो अपन मालिक से पूछ लियौ हमे दोनो गोटा मिलके बच बच्चा सब के ले लेबे अहो अपना बुच्ची के ले लेबे तब चलब
हँ तब चलल जेतै की करबै गर्मीमे की बताबू कहूँ जाइयो के मोन नहि
नहि करै छै की करब अपना अपना गाड़ी ले लेब अपने गाड़ी से चलो की करो बहिन पेट्रोलो एते महग भए गेले ह न की बत
मतऽ पूछू जते किराया लगे रहे ने दस रुपआ के अभी ओतऽ बीस रुपया तीस रुपया लेत
बड महंगा
हँ कनी दूर एतना दूर जेबै आ गांव मे इतना दूर पैदल हम सब जे छै से दू तीन किलोमीटर स्कूल पैदल चलि जाय रहिये आब एतना दुर जइयो ने ओकरे बीस रुपया माँगत
तब की कहब पूरा हाल बुरा रहै छै
मंहगाई के तऽ ई पुछू नइ आदमी जे छै से मजदूर आ आदमी नॉर्मल मिडिल क्लास के लोक कोना जीवते जीवन हुनकर बहुत मुश्किल हमरा लागैया कि हम जीवन बहुत अथी छै कठिन छै और सभ बहुत बढ़िआँ यए अहाँ कार्य ऐपसँ जुड़ल छी
हँ बहिन हमहुं कार्य ऐप से जुटल छियै बड सुंदर सुंदर काज देै छले बड सुंदर सुंदर सब कुछ देै छै
ह हमू एम्हरे जुड़लो ये हमर एकटा दोस्त जुड़लक ये हमहु एम्हरे जुड़लो ये बहुत बहुत अच्छा छै
नहि नहि काज कार्य करू बहुत सुन्दर छलैय
आओर अहाँ बनेलौ खाना सभ
हँ बहिन खाना तऽ बनबेके पड़े खाएब नहि खाएब लेकिन खाना हमर तऽ बन बनाय के पड़ी न बच्चा सबके छुट्टी छै तऽ मम्मी ई खायब मम्मी उ खायब तहन उ बैनैयली खिचड़ीेए चोखा बनेलियै आऔर कुछो नहि बनेलियै इमहर बड गरमी रहै तऽ कनिटा सोचलियै खिचड़ीए चोखा बना दै छियै शामटा के देखै छियै छोला आर ब अपने स बनायब नहि तऽ नहि बनायब देखै छियै तोड़ा मोन थोड़ा ठीक नहि लागै छै आर हमर ते खातिर
त मोन एहने बेतल रहबे करे छै लोक के आर चूल्हा लग जब की जाय ले कहि दे छै ने त की बताब अन्दर से गुस्सा उठे लागै छै
हू से
ई गर्मी मे जे केओ किछो बनबै लए कहि दै छै ई चुपचाप बनल बनाल जे मिले उ खाय ले के चाही इ गर्मी मे फरमाइश नै कर करबैके चाही
बड गर्मी छलै बड गर्मी छलै
ह बहुत गर्मी रहै की बताबी
धूप्पा ओतने छलै
हँ धूप के तऽ पुछबे नहि करियौ उ रौदा रहे छैय उ रोदा मे ई चुन चुनाएत ने देह हाथ सब गाँव सब मे पता नैय की सब उड़ै छै कुटकी पता नहि की की उड़ै छै बाप रे बाप पूरा फुले दे जते एक रती काटि लेत
हँ ओ बीस पिपड़ी उड़े छैय न वही काटे छै तऽ बड फुला दैय छै
बड फूल बै छै ई लहरत जे पूछू नैय हमरा तऽ काल्हि खुना तऽ हाल की बताबी एहन खराब भए गेल रहै दू तीन बेर नहेलौ तबो लागै की मतलब एकदम लहरि रहल छै पूरा एकटा ओ बीसपिपड़ी एकटा भुआ पिल्लु ई गर्मीमे तऽ गाँव सभमे बच्चा सभके हाल खराब केनेे रहै छै
ओहे बात छलै
हँ एक रति जब छुए जायत तऽ पूरा परेश
ओर सभ बहिन अचार उचार बनेलियै आहां
हँं अचार त ए बेेर माँ बडे बनेलक ये अचार आम खूब आम रहै ऐबेर काटलकै ये सब काटि काटि के देलके ये गलाए अन्हर सब कते उठि गेलौ बीच मे जे बचलै बचलै आब पाकतै आ जे गिरले न सबके काट कऽ अचारे म डालि देलकै
करलियै बहिना हमे त नहि बनेलियै ह न लेकिन कियाक त सोचे छी तऽ छियै जे बनाएब देखै छियै की भए छै ओकरा बाद हं बनायब सोचै तऽ छियै
ह ओहनो हाथ से बनायल के अचार के अलगे स्वाद रहे छै बाजार से खरीदेमे पता ने ओमे केमिकल सब ओ कि सब रंग सब देले रहै छैय हां ऐसे अच्छा तऽ अपन हाथ से बना लिय एकदम बढ़िया फ्रेश अचार रहत अभी दू साल चैल जाय छै एक बेर बनेबै अचार जते पुराना हैत न ओते टेस्ट हैत
तऽ सहि बात होय छै हमहुँ सोचे छियै बना पापड़ी आर बन चिप चलौरी आर
हँ बनेलकै एहि बेेर माँ एकदम हमर फॉम मे छै उएह तऽ फोन केलकै रहए कि आबिहे तऽ लेेले जैहे बुची आब देखियौ जा पेबै तब ने एम्हर हमर सासू माँ के अलगे नौटंकी रहै छै साउस के तऽ बुझबे करे छीयै अपन चलै
ओहि ने बात छलै
हँ देखियौ जे कहतै सएह ने हेतै
सही बोलै छथिन
नीक बनल छै माँ के हाथ के स्वाद के तो बाते कुछ और रहै छथिन
हँ माँ के हाथ के स्वाद के तऽ बाते अलग छै अथिसभ आमीलसभ बना कऽ अचार बना कऽ तब फेर ओ कुम्हरौरी सब कद्दू के नै ओ घसि के कलाई सब दे के सब बना क म रखले छथिन कोबी सुखा क रखले छथिन
तऽ बरसातके पूरा तैयारी भए गेलै अहाँके तब तो
हँ
हमर तऽ नहि भेलै बहिन हमहुं सोचैतो छियै लेकिन की करब तथोड़ासँ चीप्स बनेलिय रहों लेकिन की करब चीप्स हो गेले खराब कनिटा ते ने लग गेलै ने करे करे भए गेलै छोड़ देलियै हम
फेर दुबारा रोदामे नहि देलियै रहए
न नहि देेलिय बहिन
नय ओकरा महीना दू महीना पर धूप मे त देखा देबै ने तनिक टा तऽ नीक रहत नहि तऽ बरसात के मौसम मे सबकुछ खराब भय गेल छै दायलो सबमे देखबै ने बेसी दिन के दाइलो रहत ने ओहो खराब भए जायत बर्षामे
तब थोड़ा सोचलहुं रहौँ कि ओ बनाय त ओ नहि होइ छै बथुआ के बेसन मे सानि के ओ सोचल रहियै हमे लेकिन नहि होइतै हमरासँ
आ चलू आऔर सब बढ़िआ ये न
हँ हँ
एम्हर से फोन तोन नहि करे रहियै हम तऽ कहलियै बिसरि गेलियै छियै ऐ देशमे कि चलि गेलियै विदेश
अइसा होइ छै
हँ उएह कहियै हमर सखी आइ काल्हि खुना बिसरि गेलियै हमरा
नहि बाबू ने बहिन एहन बात नहि छै विसर
ठीके छै ठीक छै बच्चा सब कनिटा उठल ये बच्चा सब सुति के कनिटा नश्ता पानी करा दय छी
ठीक छै ठीक छै